साढ़े छः बजेसे ट्यूशन भऽ जाइ छै ने ककर? बू
हँ, हँ।
साढ़े छः सए लाख अपन शुरू रहल।
ह। ओहिके बाद अपन स्कुल।
ओहिके बाद स्कूल भए जाइ छै, नौ क्लास स्कूलके लागि जाइ छै। डेढ़ बजे तक तऽ क्लास चलेबेटा केलहुँ। ओकर बाद छै। छुट्टी देलहुं छुट्टी देलहुं तो बच्चा सभ जाइत रहे छै, तुरते निकलही तो सभ स्थान कनि हलका उदन्ता करते रहै छै न। अहाँकेँ आँखि कऽ सोझा मे करैए त ओहो नीक चीज नहि भेलै। आ ओ न। नहि करतै इहो असम्भव वला बात छै।
हँ।
हँ। कनि पाँच दस मिनट रुकि गेलहुँ ओहिके बाद निकलहुँ। दू बजे जाइ छै
हँ, भैया हँ। आप ही, फोन कर रहे हो क्या? ह।
हँ। कहीँ ओ अस्सीवला फोन आबै छियै, चाउमिन ऑर्डर कने छियै। आइ काल्हि ऑर्डर बड़ करै छै, बाहर खाना
क्या काश नै हँ के
आनलाइन ही देने।
बस ओना ही नाश्ता के लेल एक सेकेण्ड कही ने तू किछ कहैत रही?
हँ। आ। दुबई तक ओसभ चीज खतम भऽ गेल फेर घर पर आउ घरपर उठखनि। स्नान भए गेलै सभ शिवृरीति सुबहे भाए जाए छै। कनि हाथ पैर मुँह कान बढ़िया जोका धोईके के भोजन देलहुं तऽ भात तात रहल तऽ कनी नीन्दो झोके छै। इच्छा भेल कनि काल सुतो रहि, लेकिन नहि सुतलो परल, परल, परल, परल। कनी देर किताब तिताब ओहो एगोबुक जे रहै ओकरा लगभग पढ़ि दिलये ने बारह तेरह गो पेज हमरा हिसाबसँ से बचल हेते खतम भए जेते एकटा सोफी के संसार मंगबे ने छियै
धओ ओत बहुत दिन सँ राखले छै
चित्रलेखा समाप्त होने के कगार पे हे बारह चौदह गो पेज बचल छै बस
अच्छा
हू
कहाँ मतलब
एकरा खतम कए लै छियै
ह अच्छा केहन लागलो ई
ठीक छ
पूरा पढ़ली
नय किछु पेज बचल छै
कह
थोड़ बढ़िआँ बढ़िआँ समयमे हमरा पढ़ाैयो ल भेटल हँ
ओ
हँ बीच के हड्डी ह ह ओ पापू ओ पापो पुण्य जे छै से सिर्फ एकटा एंगल पर बुझलकै हन न त सिर्फ ओ प्रेम पर बुझल कै हेन पाप पुण्य की सुनि छिये सब बहुत बढ़िया ई किताब छ ह ठीक छै
एहिमे जे छै से
फेरो साँझके जे छै
अच्छा
दूगो तीन गो छै सी बी एसी वला आ दूगो छै रहै छै अथीे
बच्चा
तरह के हँ जरा नारायणजी पढ़ा दै छथिन
ह तहन
फ्रीए फ्री रहै छै घ कौमर्स के की लहर दूटा दूटा एगो आ एगो दुनू छै कौमर्से के छै
कते ओकरा ओकरासँ लै छथिन
पता ने ओकरा सबसे नारायणजीए जाके‌ लय छथिन ओ तऽ पाँच सो रुपैआ लैत हेथिन बेसी तऽ बेसी
अच्छा
त बच्चामे देखलियै ओ जान नहि छै कोनो बच्चामे जान नहि छै त इण्टर किया या मैट्रिकके कि
हू
आ जेकरा लगन छै बच्चा ओ जे प्रशा्त संगे जे कहानी भेल रहए बीचमे नहि अथी मिसरके अथी बच्चआ संगे भेल रहए
हू
ओ बच्चा त दू दिना आयल रहे ने
अच्छा
आलोक बाबू कहलैथ जे बिलकुले छओ पोइंट की सात पोइंट तक छै जियोमेट्री जे छैय से एगो चैप्टर किछ नहि एगो ओ सब किछ नहि।
अच्छा
सीधे एगो ट्रिगोनोमेट्री किछु बुझाबे ने छैय बात खतम। त एग्जामक समयमे रहै ओहि बच्चा पर दाबो रहै ओकरा बच्चा नंबरो आनलकै तीन सो छियानवे सायद आनने रहै। सत्तर तीन सए छियानबे
बुझही
हँ हँ टोलवा परका नारायण जी आलोकक। हँ आलोक नारायण जी क। स्वेटरस वगैरह सब।
हेय हम कहै छियै एगो तू सब पेज बनाही।
हँ ओ भेटलखिन बन्दना जीके बड़ भेटलखिन
हँ
ओ कहै छथिन ओ की तोरे सबके बगलमे छौ अचारी वाला कोन अथी छियै? स्कूल
हूं पटना सेंट्रल श।
ह ओहिमे ओ रहै छथि तऽ हुनकासँ हम गप कैलियै कनि देर
की पढ़बै छथिन जे?
नहि ओ मैनेजमेंटमे छथिन।
हूं
हँ हम कहलियै। हम कहलियै यौ नहि हम ओ की कहथिन हम अपने कहलियै हम कहलियै आबै छी पटना तऽ हमर भैयारी छैय एकटा बस आहां हूँ। हूं हूं काज काज हेबे टा करतै। कहलखिन हमरा जे तीन हजार टका जँ अहाँ महना खर्चा करबै ने
हूं
तऽ सोशल मीडिया पर अहाँके पूरा एड वेड भए जायत जे आदमी अहाँके फोन क के जे छैय से कॉन्टक्ट कए सकैया।
हू
ह
तहन कि तोरा सबके ने एगो एहन करयके छनि ने एहन प्रचार करयके चाही नै जे हम बच्चाके राइ ख के पढ़ाबै छियै होस्टल सब राखि लेबै नू।
अरे तऽ ओते व्यवस्था जहन देबै तहने ने प्रचार हम करबै।
करही ने यार सिर्फ प्रचारे खेला छैय भाय रे।
परचा हमरा जे बच्चा छैय हमरा पास ओकरा तऽ हमरा पास घर नहि छैय। जे बैसेबै। इन्वेस्टमेंट
स्टार्ट में तोरा लगतै एकसौ बच्चा थोड़े हेतौ।
हां एक सौ छ। तो हँ
तऽ ओ बच्चा स्टार्ट एक बेर करही ने कॉन्सेप्ट क आनी क दूएगो एलै
हँ हँ होस्टल सब ठीक छैय ओय सब में अखैन नया नया क्रएट सब करैत रहहि त करही आब फेर छोड़ि दही वला बात नहि ने होइ छै
पररबीही कियै
जानसँ फाजिल कए लबै तऽ थोड़यए ने पड़तै
नहि किएक छोड़ स्टार्ट करही ने ओकरा प्रचार करैत रही जतेक भी आस पासवला रिपोर्टरसभ छौ ने
ओरा तऽ कह ने आइडिया दि बच्चाके अपना लग राखि कऽ कोचिंग इस्कूल आहाँ के बेस जीरो ट जीरो एले रम काज करे सही तरहके त कोशि पूरा दिमाग लगा कनि मैथ लेबसभ कहलियै ओ बोलनाइ शुरू करै छियै ने तऽ ई कन्सेप्ट ने ट्यूशनवलाके लेल आनबै सोचै छियै ह नम्हर बच्चा अपन ट्यूशन जकाँ पढ़ैत रहतै तोहर गाड गाइडन्स रह
आ ओ अपन अथी कर ई सब चीज नया नया गर भी त मजू बंकी इमहर तऽ ध्यान दैयए रहल छै
बझली ही
तऽ किछ एना सब चलि रहल छै बकी हनक सबनि बात कह छथि सासुरमे
मतलब अपना गाव मे त कनि कनिआँ जाना एना ओतहिए रहै छै नब्बे पीट पास
कोनो एहन काज सब होइय पार्टो टाइम वला सब य फुलो टाइम अगर साहि दैत
ठीके छै करियौ तऽ हम अपने मुने गप केने रहियै
हू
कहे किछु काज धन्धा सब दियौ ने
ह
गाँवमे अहाँ एखन तऽ बढ़िआँ खुलने छलियै कहै छलियै नहि से तऽ छेबे करियै
अच्छा
ओहिस कहाँ भऽ रहल छै
हू
लेकिन आबते धरफड़ुरते आबै तऽ केना हेतै ओह पर गप भोर लगले तहने कहलखिन जे काज तऽ पटनामे आउ काज दै छियै
अच्छा
हँ ब कहलीयो आब ई सब निकलबे करतै आब आबै छियै ने
अच्छा
मुलाकाते हेतै फोनपर की लोग गप्प करतै
हँ मतलब नहि हमरा फोन पर नहि बात करैके तू औतऽ सामनेहे से ने बात होइ छलौ
ह
तऽ कनि बढ़िआस ओर कनि विस्तृत करितियै फेर एतऽ आबिते छी तऽ सही, मिल लेबै।
हँ, बुढ़ियादी कहैत रहै जे उमर। चलबिही की विश्वनाथके पूजा करै लए। हम कहलियै हम कहलियै बिक्रम के प्लान प्लान छै, ओकरा आबैयो के छै, गावो बाइस तेइस के।
हँ।
पैसा नै देल्ही
बीचके बाद कहियौ ह।
कैए तारीखके छियै पच्चीसके फेर तऽ रिटर्न चल जेबी तुरत। छी सभके
हँ, सतताइस कऽ हुनकर की प्लान छै, पन्द्रह सोलह वलामे नहि होते
नहि ओ टिकट शायद वएह वला हेतै।
ओ कोनो बात। ने छै, पाँच छओ दिनके बादे चलि अपन रहिके एखन रहथिन।
हँ, तऽ जरुर आब कोनो। हू
आ नहि अपन हम नहि रहबो तऽ जायमे कोनो एहन थोडे
ह, नहि नहि सऽ तऽ कहलिय कतो रहबे तऽ ठीक रहतै ओहो कहलकै हँ। कहलकै जे एखनो हमर प्लान होइत रहै। जायएत आबैत रहै छै
ठीके छै, चलहिये नै।
खेबही कि करै छियौ काट कऽ फोन।
पूरा चारि भेलौ बुुरि गेलौ हँ कर ठीक, काल कऽ